हेलो नमस्कार नमस्कार सब ठीक छै ने
हँ बिलकुल अपन सुनाअ
हमरो सब ठीक छै कल्हि हम भारतमे महिला शिक्षाके विषय पर एक विस्तृत लेख पढ़लहुँ ओहि लेख सबमे बुझायल जे महिला शिक्षा केवल एक व्यक्तिगत विकास नहि बल्कि सम्पूर्ण परिवार समाज राष्ट्रक प्रगति मजबूत आधार मानल जाइत अछि
ई वास्तव बहुत महत्वपूर्ण विषय अछि अहाँ जे लेख पढ़लियौ ओहिमे महिला शिक्षक बहुत बारेमे की की जानकारी देल गेल छल
लेख मे लिखल छल जे शिक्षित महिला अपन परिवार बच्चा सब आ समाजकेँ सही दिशा दवा महत्वपूर्ण भूमिका निभाबैत छथि
बिलकुल जे महिला शिक्षित रहत तऽ पूरा परिवार जागरूक आ प्रगतिशील बनत
लेखमे इहो बात बतावल गेल छल जे महिला शिक्षा देशक आर्थिक आ सामाजिक विकास मे महत्वपूर्ण योगदान दैत अछि
हँ सही कहलियै शिक्षित महिला सभ आत्मनिर्भर बनैत छथि आ समाजमे सम्मान पूर्वक जीवन जीवैत छथि
सरकार सेहो बेटी सबकेँ शिक्षित बनायब लेल अनेक योजना चला रहल छै
ई बहुत सराहनीय कदम छै शिक्षा प्रति बेटीक मौलिक अधिकार
लेख मे लिखल छल जे शिक्षित महिला स्वस्थ स्वच्छता आ पोषक विषयमे सेहो सहजक रहैत छथि
बिलकुल एकर लाभ पूरा परिवारकेँ भेटैत अछि
शिक्षा से महिला सभ अपन अधिकार जानकारी सेहो प्राप्त करैत छथि
हँ जागरूकता अन्यायक विरुद्ध आवाज उठाबे मे सहायता करैत अछि
ग्रामीण क्षेत्र सेहो महिला शिक्षा पर विशेष ध्यान देबाक आवश्यकता अछि
ई सही बात अछि गाम गाम केँ शिक्षा प्रकाश पहुँचेनाय आवश्यक अछि
लेख पढ़ि कर हमरा बुझायल जे महिला शिक्षा देशक उज्ज्वल भविष्यक आधार अछि
हमरो ई बात पूर्ण रूपे सही लागैत अछि
प्रत्येक माता पिता केँ अपन बेटी केँ अवश्य पढ़बाक चाही
हँ बेटी पढ़त तऽ ई समाज आगे बढ़त
शिक्षित महिला अपन सपना सेहो पूरा सकैत अछि
बिल्कुल शिक्षा आत्मविश्वास बढ़बैत अछि
महिला शिक्षा समाजमे समानताक भावना बढ़ाबैत अछि
ई बात बिल्कुल सही अछि आजुक चर्चा से हमरा महिला शिक्षा केँ महत्व स्पष्ट रूप से बुझबा लेल भेटल
हमरो एहि चर्चा बहुत नव जानकारी भेटल
बिल्कुल अब महिला शिक्षा कऽ लाभ पर सब चर्चा करियै
जरूर विस्तार बताउ
शिक्षित महिला परिवारक आर्थिक विकास मे सेहो योगदान देैत छै
हँ जो अपन प्रतिभा कऽ माध्यम सँ सामाज कऽ सेेवा करैत छथि
बिल्कुल शिक्षा महिला केँ आत्मनिर्भर बनायत अछि
बिलकुल आत्मनिर्भरता सम्मान जनक जीवनक आधार अछि
हँ शिक्षित महिला अपन बच्चा सबके उत्तम संस्कार आ शिक्षा दैत छथिन
ई भविष्यक मजबूत समाज निर्माण करैत अछि
बिल्कुल डॉक्टर इंजीनियर वैज्ञानिक शिक्षक आ प्रशासनिक अधिकारी जेकर क्षेत्रमे महिला सब उतकृष्ट कार्य कैय रहल छथिन।
हँ महिला सबक प्रत्येक क्षेत्र मे अपना प्रतिभा सिद्ध करल रहल अछि
बिलकुल शिक्षा से रोजगार अवसर बढैत अछि।
बिल्कुल शिक्षा से रोजगारक अवसर बढ़ैत अछि समाजके बेटा बेटीमे कोनो भेदभाव नहि करबाक चाही
ई बहुत आवश्यक सन्देश।
प्रत्येक विद्यालय मे बेटी सबके सुरक्षित आ समान अवसर भेटबाक चाही।
हँ तखने सच्चा विकास संभव अछि।
हम अपन समाजमे महिला शिक्षाक महत्वक प्रचार करब
ई बहुत नीक संकल्प अछि।
आब सबके बेटी पढ़ाओ देश बढ़ाओ सन्देश फैलावक चाही
प्रत्येक नागरिकक जिम्मेदारी अछि
शिक्षित महिला सशक्त आ राष्ट्र पहचान होइत अछि
हँ महिला सम्मान आ शिक्षा दुनू समान रूप से आवश्यक अछि
आजुक चर्चा हमरा महिला शिक्षाक महत्व लाभ आ जिम्मेदारी स्पष्ट रूप सँ बुझबा लेल भेटल
हमरो बहुत किछु नव सिखबाक अवसर भेटल
शिक्षित महिला
बिल्कुल अहाँ महिला शिक्षक भऽ कऽ लाभक बारेमे बहुत विस्तारसँ बता लियौ अब ई बताउ जे महिला शिक्षा के बढ़ावा देबाक लेल की की प्रयास कएल जएबाक चाही
बदलाउ लेखक लेख बे बेटी के समान शिक्षक अबसर देबाक चाही ताकि दोनो अपन क्षमता अनुसार जीवन मे आगाँ बढ़ि सकतै
बिलकुल शिक्षामे समानता एकटा सभ्य समाजक पहचान होइत
ग्रामीण क्षेत्र मे नव विद्यालय छात्रावास आ पुस्तकालय संख्या बढ़बाक क आवश्यकता अछि।
जतेक सुविधा बढ़त ओतेक बेसी बेटी सभ शिक्षित भए सकत
गरीब परिवारक बेटी सब लेल छात्रवृति आ आर्थिक सहायता योजना सेहो बहुत आवश्यक अछि।
हँ ई कदम बहुत उपयोगी अछि। आर्थिक कठिनाइ शिक्षाक बाट मे बाधा नहि बनबाक चाही
विद्यालय मे सुरक्षित वातावरण आ स्वच्छ सुविधा उपलब्ध। करनाई सेहो आवश्यक अछि
बिलकुल सुरक्षित वातावरण से छात्र सब निश्चित भएके पढ़ाइ करै छथि
महिला शिक्षाके माध्यमसँ बाल विवाह जकरा सामाजिक कुरीतिमे सेहो कमी आबि सकैत अछि
हँ समाज कुरीति विरोध करवामे सक्षम होइ‌
शिक्षित महिला सब अपन स्वस्थ परिवार नियोजन ओ बच्चाके भविष्य पर सेहो बेहतर निर्णय लैत छथि
हँ पूरा परिवारक विकास मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाबे अछि
महिलाके डिजिटल शिक्षा आ कम्प्यूटर ज्ञान सेहो देबाक आवश्यकता अछि
बिलकुल आधुनिक समयमे डिजिटल ज्ञान बहुत आवश्यक बनि गेल अछि
महिला सबके स्वरोजगार आ कौशल प्रशिक्षण सेहो उपलब्ध होबाक चाहि
हँ यहीं सेहो आर्थिक रूप से आओर मजबूत बनि सकैत अछि
समाजमे महिलाके प्रतिभाक सम्मान करबाक चाहि
ई सही बात अछि समान से आत्मविश्वास बढ़ेत
प्रत्येक विद्यालय मे छात्रा सबके प्रेरणादायक महिलाक के जीवन कथा पढ़ाओल जाय
हँ यहीं से छात्र सबके आगे बढ़बा प्रेरणा भेटैत
महिला शिक्षा देशमे साक्षरताक दर सेहो बढ़बैत अछि
बिलकुल साक्षर समाजे विकसित राष्ट्र बनाबैत छै
प्रत्येक नागरिक के महिला शिक्षाके समर्थन करबाक चाहि
हँ समाजक सहयोग बहुत आवश्यक छै
शिक्षित महिला अपन अधिकार आ कर्तव्य दोनो पालन प्रयासक करैत छथि
ई आदर्श नागरिकक पहचान अछि
विद्यालय छोड़ि देना ही अ बेटी सब के फेरस पढ़ाई जोड़बाक प्रयास होबाक चाहि
बिलकुल शिक्षा कखनो अधूरा नहि रहबाक चाहि शिक्षित महिला समाजमे नेतृत्व भूमिका सेहो निभा सकैत छथिन
हँ अनेक महिला सब देश आ दुनिया मे अपन प्रतिभासँ नाम रौशन करल छथि
सम्मान आ शिक्षा एक दोसर से जुड़ल बनी सकैत अछि
ई बात बिलकुल सही अछि
हम सभके बेटी सबके पढ़ेबाक संग संग हुनकर उत्साह वर्धन सेहो करबाक चाहि
हँ प्रोत्साहन आत्मविश्वास ओरा बढ़ैत अछि
महिला स्वस्थ समृद्धि आ जागरूक समाजक निर्माण करैत छै
ई वास्तव राष्ट्र निर्माणक अधार अछि
आधुनिक चर्चा से महिला शिक्षा महत्व और स्पष्ट रूप से बुझाव लेल भेटल
हम हमरो बहुत किछु नाव सिखबाक अवसर भेटल
ओकर परिवार आ मित्र सबके महिला शिक्षक महत्व अवश्य बुझएब
ई बहुत प्रशंसनीय विचार अछि
प्रत्येक गाँव आ शहरमे महिला शिक्षक जागरूकता अभियान चलाबेक के चाहि
बिलकुल जागरूक समाजमे शिक्षित समाज बनैत अछि
महिला शिक्षा देशक विकासक सबसे मजबूत आधार से एक अछि
हँ शिक्षित बेटीए समृद्धि भारतक भवष्यत छथि
हम आशा करै छी जे प्रत्येक बेटीके गुणवत्ताापूर्ण शिक्षा प्राप्त होए
हमरो ई आशा अछी आजुक चर्चा हमरा महिला शिक्षा समानता आ समाजक जिम्मेदारी तीनो विषय स्पष्ट रूप से बुझल लेल भेटल अछि
हमरो बहुत प्रसन्नता भेल एहन ज्ञानवर्द्धक चर्चा निरंतर होत रहबाका चाहि
बिलकुल बिलकुल हम अपन परिवार आ मित्र सबके महिला शिक्षाके महत्व अवश्य बुझाब
हँ महिला समान शिक्षा दोष जुड़ल विषय छै
हँ अनेक महिला सब देश आ दुनियामे अपन प्रतिभा सँ नाम रोशन रहल छथि
जतेक सुविधा बढ़त ओतेक बेसी बेटीसँ शिक्षित भए सकैत
बिलकुल बिलकुल शिक्षित महिला समाजमे नेतृत्व भूमिका सेहो निभा सकैत छथि
ह गरीब परिवारक बेटी सब लेल छात्रवृति आधिक सहायता योजना सेहो बहुत आवश्यक अछि
शिक्षित महिला अपन अधिकार आ कर्तव्य दुनो पालन नीक प्रयासक करैत छथि
ई एकदम बहुत उपयोगी अछि आर्थिक कठिनाइ शिक्षा बाट मे बाधा नहि बनबाक चाहि
बिल्कुल बिल्कुल प्रत्येक विद्यालय मे छात्र सबके प्रेरणादायक महिला जीवनक कथा पढ़ाओल जाइ
हँ विद्यालय मे सुरक्षित वातावरण आ स्वच्छ सुविधा उपलब्ध करानिये सेहो आवश्यक छै
बिलकुल बिलकुल महिला सब के स्वरोजगारक कौशल परीक्षण चण सेहो उपलब्ध होयबाक चाहि
महिला शिक्षाके माध्यम से बाल विवाह जे एकटा सामाजिक कुरूति मे सेहो कमी आबि सकैत
बिल्कुल शिक्षित महिला सब अपन स्वस्थ परिवार नियोजन आ बच्चाके भविष्य पर सेहो बेहतर निर्णय लैत छथि